हेल जी नमस्कार हँ सभ ठीक छै
जी जी बहुत बढ़िआ तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करब मोबाइल फोन के लाभ हानि ई आजुक समय बहुत जरूरी विषय छै
मोबाइल एप जीवनक हिस्सा बनि गेल छै बिना एकर जीवन कल्पना करब मुश्किल छै
बिलकुल मोबाइल से हम दूर दराज लोक से आसानी से जुड़ी सकैत छी संचारक सबसे तेज साधन मे बनि गेल छै
सही कहलियै पढ़ाइ काम आ जानकारी लेल मोबाइल बहुत उपयोगी छै इन्टरनेट से ज्ञान प्राप्त करब आसान गेल छै
हँ कलिये मे देखलियो जे बहुत विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई करे छथिन आ नीक परिणाम सेहो प्राप्त करय छथिन
हाँ इ डिजिटल शिक्षा के बहुत पैघ फायदा छै गाम शहर सब जगह शिक्षा पहुँचल रह छै
हँ हमरो लगैत छै जे मोबाइल मनोरंजक बहुत नीक साधन सेहो छै वीडियो सगीत आ खेल सब लेल
बिल्कुल मुदा एहि संग संग समय के दुरूपयोग से बहुत होइत छै
हँ बहुत लोग घंटो सोशल मीडिया पर व्यस्त रहत छथि आ जरूरी काम छोड़ देति
सही बात ई आदत ध्यान भटका दैत छै आ समय बर्बाद करैत छै
हँ कलिय एक छात्र से मिल लियौ जे मोबाइल के कारण पढ़ाई में ध्यान नहि लगा पाबै छै
ई समस्या बहुत सामान्य सेल्फ कन्ट्रोल बहुत जरूरी छै
हमरा लगैत छै जे मोबाइल के बिना जीवन अब अधूरा लगैत छै मुदा ओकर सही उपयोग सीखब जरूरी छै
बिलकुल बिलकुल मोबाइल एक साधन छै मालिक नहि जे नियन्त्रण राखल जाय ई बहुत उपयोगी छै
कल एक विशेषज्ञ कहै छलाह जे डिजिटल बैलेंस बहुत जरूरी छै
हँ तकनीकी आ जीवन मे संन्तुलन बनायल रखनाइ बहुत जरूरी छै
मोबाइल से बैंकिंग खरीदारी या अन्य जरूरी काम सेहो आसान भए गेल छै
सहकलिय मुदा्रा सुरक्षा आ फ्रॉड से बचाव सेहो ध्यान राख होबाक चाही
ह हमरा लागैत छै जे मोबाइलक गलत उपयोग स्वास्थ्य पर सेहो असर डालल छै आखी आ नीद पर आ
हँ स्क्रीन टाइम नियंत्रित करबाक जरूरी छै
बहुत नीक छै से चलै छै भेल मुदा मोबाइलक भविष्य ए आइ आ टेक्नोलॉजी पर आओ ग गप्प करबाक चाही
बिलकुल अगिला बार हम एहि विषय पर ओर विस्तार से चर्चा करब आइके वास्तिज बहुत उपयोगी रहल आ बहुत किछु सिखलहुँ
हुँ बिलकुल बिलकुल मोबाइल फोन पर आर एकटा जरूरी बात ई छै जे आब मोबाइल मोबाइल केबल फोन नह रहल छै ई छोट कम्प्यूटर जेकाँ भहि गेल छै
बिलकुल सही आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग बैंकिंग पढाई ओरा बहुत काज आसानी से भऽ जाइत छै
कलियम एकटा एऐप देख लियौ जी से लोग घर बैसल कमाइ सेहो कहि सकैत छथि कि डीजिटल युगक के बदलाव छै
हँ ई बहुत नीक अवसर छै मुदा एहिमे सही समय दिशा आ मेहनत जरूरी छै न भरम सेहो बढ़ि सकैत छै
हमरा लगैत छै जे मोबाइलक कारण लोक सभक बीच दूरी घटल छै मुदा असली सम्बन्ध किछु हद तक कमजोर सेहो भेल छै -
सही बात लोग ऑनलाइन जुड़ल रह छथि मुदा फेस टू फेस बातचीत कम गेल छै
कलियी हम देखलियो जे परिवार मे सब सदस्य अपन अपन मोबाइल मे व्यस्त छल कोनो गप नह होइत छल
आधुनिक जीवन एकटा गम्भीर समस्या कम्युनिकेशन बढ़ल छै मुदा इमोशनल कनेक्शन कम रहल छै
हमरा लगैत छै जे बच्चा सब लेल मोबाइलक उपयोग सीमित करब बहुत जरुररी छै
बिलकुल जे बचपनसँ सही आदत बनत भविष्य बेहतर रहत
बिलकुल बिलकुल कल एक शिक्षक कहै छलाह जे मोबाइल एक औजार छै ई शिक्षा लेल वरदान सेहो भए सकैत छै आ समझता सेहो ओ सब उपोग पर निर्भर करै छै
ह ई बहुत जरुररी बात छै टेक्नोलॉजी न्यूट्रल छै ओकर प्रभाव उपयोग पर ने तकर कारक छै
त हमरा लगैत छै जे फ्यूचर मे मोबाइल आ ए आइ मिल के जीवन आओर आसान बना देत
बिलकुल मुदा एहि सही संघ प्रवेशी आ डाटा सिक्यरििटी टी सेहो बहुत जरूरी विषय बनि गेल छै
सच कहू त मोबाइल बिना अब कोनो काम रुकल
हँ ई डिफिडेन्सी बढ़ि गेल छै एहि कारण सन्तुलन बनाऽ चलल छै
बहुत नीक छै से चली भेल मुदा मोबइल एडिकशन फ्यूचर टेक्नोलजी आ डजिटल डी डीसिप्लीन पर आओर गप्प करबाक बांकी छै
बिलकुल बिलकुल अगिला बार हम एहि विषय पर औरा गहराइ से चर्चा करब आइके बातचीत बहुत उपयोगी रहल
मोबाइल के आओर गहराई से समझी त ई आजुक समयमे सबसे एक जरूरत बनि गेल छै मुदा यही पर निर्भरता सेहो बहुत बढ़ि गेल छै
बिलकुल सही जखन कोनो चीज जरूरत से बेसी होइत छै तखन ओ आदत नहि बल्कि लथ बनी जाइत छै
कहलियए हम एक विशेषज्ञ वीडियो देखलियौ जे कहैत छला मो बाइल उपयोग करू मुदा मोबाइल द्वारा उपयोग नहि होउ
हँ ई बहुत गहरा विचार छै मतलब इन्सान मोबाइल के कंट्रोल करै मोबाइल इंसान से नहि
हमरा लगैत छै जे मो मोबाइलमे समयक सही उपयोग करब आओर कठिन भए गेल छै कियाकि हर समय नोटिफिकेशन आबैत रहैत छै
सही बात नोटिफिकेशन डिस्ट्रेक्शन पैदा करैत छै एहि कारण फोकस कम होइत जाइत छै
कल्हि हम देख लियौ जे बहुत लोग सोशल मीडिया पर घंटो स्कोल करैत छथिन आ बादमे पछताव करैत छथि
हँ ई मॉडर्न एडिक्शन जेकां बनि गेल छै बिना उद्देश्य के उपयोग समय नष्ट करैत छै
हमरा लगै छै जे विद्यार्थी सब लेल मोबाइल कंट्रोल बहुत जरूरी छै नहि तऽ पढ़ाइ प्रभावित होइत छै
बिलकुल ड्यूटी टाइम आ इंटरटेनमेंट टाइम अलग करबाक बहुत जरूरी छै
कल्हियन एक शिक्षक कहैत छलाह जे मोबाइल यूज कम करब मतलब समय वापस पाबैय जकाँ छै
वाह ई बहुत नीक बात छै समय सबसे मूल्यवान संसाधन छै
ह हमरा लागैत छै जे फ्यूचरमे मोबाइल आओर स्मार्ट डिवाइस आओर एडवांस होयत जे सब काज ऑटोमैटिक करि देत
हँ ए आइ आ ऑटोमेशनमे जीवन आसान होयइत मुदा इंडिपेंडेंस सेहो बढ़ि सकैत छै
कल्हि हम देख लियौ जे बहुत लोग बिना मोबाइल के एक पल नहि रहि पाबैत छथिन
ई एक तरह साइकोलॉजिकल एटेचमेंट बनि गेल छै जे धीरे धीरे कंट्रोल करब जरूरी छै
हमरा लगैत छै जे मोबाइल डिटॉक्स मतलब किछु समय लेल मोबाइल छोड़ला बहुत लाभदायक होय छै
बिलकुल बिलकुल ई मन के शान्त करैत छै आ फोकस बढ़ैत छै
सच कहुं त मोबाइल एक वरदान सेहो छै आभिशाप सेहो सब उपयोग पर निर्भर करै छै
सही कहलियै संतुलन संतुलन जीवनक सबस पैघ पूंजी छै
बिलकुल बिलकुल बहुत नीक चीज चली भेल मुदा ए आइ फ्यूचर टैेक डिजिटल एडिक्शन कन्ट्रोल आ लाइफ स्टाइल बैलन्स पर आर गप्प करबाक बांकी छै
हँ अगिला बार हम एहि विषय पर ओरा विस्तार से चर्चा करब आइ के बातचीत बहुत उपयोगी रहल
ह मोबाइल के आओर गहराइ से समझी तऽ ई आज आजुक समयमे सबसे पैघ जरूरत बनि गेल छै मुदा एहि पर निर्भरता सेहो बहुत बढ़ि गेल छै
बिलकुल बिलकुल
हँ कहलियै शिक्षक कहैत छलाह जे मोबाइल यूज कम करब मतलब समय वापस एवा जेका छै
बिलकुल सही कहलियए
हँ
खेलक दुनिया एतेक विशाल अछि जे एक दू घण्टा बाद करला बादो विषय समाप्त नहि होइ छै हेलो
बिलकुल खेलक दुनिआ बिल्कुल ई सही बात अछि हमरा लागैत अछि जे भारतमे आओर ओलम्पिक खेल सभक लोकप्रिय सेहो बढ़ि अछि
हँ पहिने बहुत लोक केवल ओलम्पिक समय किछु नाम सुनैत छले मुदा अब पूरा बर्ष खिलाड़ी सबक चर्चा होइत अछि
विशेष रूपसँ जखन भारतीय खिलाड़ी पदक जीतैत छथिन तऽ पूरा देशभर अनुभव करैत छथि
स इ एहि उपलब्धि सब से नव पीढ़ी प्रेरित होइत अछि
बिलकुल बिलकुल हमरा याद अछि जे पहिने बहुत बच्चा केवल क्रिकेट बनबाक सपना देखैत छल
हँ अब कोनो बच्चा बैडमिंटन खिलाड़ी बनबाक सपना देखैत अछी कोनो तीरन्दाज कोनो मुक्केबाज कोनो धावक
ई वास्तवमे बहुत पैघ परिवर्तन अछि
कुश्ती के उदाहरण लियौ भारतमे कुश्ती बहुत पुरान खेल रहल अछि गाँंव गाँवमे अखाड़न परम्परा रहल अछि
सही बात मुदा अब आधुनिक प्रशिक्षण आ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितामे भागीदारी बढ़लासँ एकर पहचान ओरा मजबूत भेल अछि
युवा पीढ़ी अब ई मानि गेल अछि जे मेहनत अनुशासन से विश्व स्तर तक पहुँचल जा सकैत अछि
कुद
एथेलेटिक्स स्थिति सेहो सुधारैला छी दौड़ भाला फेेक लम्बी कूद ऊँची कूद जेका खेल सब पर अब अधिक ध्यान देल जा रहल अछि
पहिने एथलेटिक्स पर समिति चर्चा होइत छल आब इस्कुल आ कॉलेज स्तरपर सेहो प्रतियोगिता बढ़ल अछि
ई बहुत सकारात्मक संकेत अछी कारण एथलेटिक्स लगभग सब खेलक आधार मानल जाइत अछि
सहि कहलहु गति संन्तुलन ताकत आ सहनशक्ति सब एथलीट्स से विकसित होइ होइत अछि
बिलकुल हमरा लागैत अछि कि जे भारतमे फिट फिटनेस संस्कृति मे पैघ बदलाव आलियल अछि
हँ पहिने नियमित व्यायाम करनिहार लोक अपेक्षाकृत कम देखाइत छलए
अब योगा करब स्वस्थ आ फिटनेस प्रति अधिक जागरूक भेल अछि
आय एकर प्रभाव खेलक लोकप्रियता पर सेहो पड़ल अछि
सही जखन लोक फिट रहबाक प्रयास करैत अछि तखन स्वाभाविक रूपसँ खेलत परति रुचि बढ़ैत अछि
सब गतिविधि अब सामान्य भए रहल अछि
हमरा शहरमे अब प्रत्येक रवि रविवार कतेको लोक दौड़ैत अथवा साइकिल क्लिक चलबैत देखाइत छथि
हमरा शहर मे सेहो एहन स्थित
ई परिवरतन केवल महानगर तक सीमित नहि रहल
बिलकुल छोट शहर आ कस्बा सबमे सेहो खेलक माहौल बनि रहल अछि सोशल मीडिय के सेहो एहिमे भूमिका रहल अछि
हँ आब खिलाड़ी सब सीधे प्रशंसक से जुड़ी सकैत छथि
युवा सभ प्रेरणादायक कहानी सुनि सकैत छथि
हँ एहिसँ खेल प्रति रुचि बढ़ैत अछि
बिलकुल बिलकुल ठीक त बादमे बात होत